हेलो हेलो हेलो हँ कही बहिन
प्रणाम सखी
प्रणाम सखी और बताब सखी का हाल चाल छै पूछू नही बैठल छि ह
इद
बर है हँ और दोपहर के भोजन पानी भए गेल छै
अभी तऽ ना होवे छै अभी हमार माइ बनावे छै
ओ बहुत बहुत देर भैए गेल छै माइ के तबियत नय ठीक छै
तऽ सब ठीक छै अब भी बना के गेल छै रूम मे
ओ अच्छा का का बनाई मकौ का बनाई छै
हमार घर मे बनल छे दाल भात भुंजिया सब्जी
अच्छा काचीके तियन बनल छै
काची
काँची के सब्जी बनल छै
बनल छै आलू पटल के सब्जी ठीके हँ
एकत
हँ तोहार घरमे की बनल छै
हमार घर मे तो भात दाल करेले के भुजिया और पत्ता आलू गोभी के सब्जी और सलाद बनल छै
ओ और तोहार बाल बुतरू सब कैसन छै
हमार बुतूरू बाल तो सब ठीके छै हमार बतरु सुतल छै तो सोच छै का बि्याह के काम निपटा ले छै कार्या के ऐप मे तऽ बड़ी दिक्कत भए गेल छै क फोन लगबे न करै छै तऽ कभी बाते न भई छै एहि सब तऽ दिक्कत आ गेल छै कार्या के कार तो बड़ी नीमन छै लेकिन कार्या के कार्य मे तो बड़ी बाधा आबे छै तऽ पूरा होबे न करै छै
हँ हमारदने त सबके कॉल जाबे छै
ओ नय हमार हमार हमार त नय जबे छै
पेधा से त सब जावे छै
हां तोहार कल तो ती चार बार लगै छै नय उठे छै बतेना भई छै अभ यही एगो बात भई छै
एने त एको बार नय आबै छै अभी आ छै तम उठा लेब छै
हँ हँ ने ल लगे छै कि बड़ी दिक्कत भए गेल छै आब मे अ शिकायत करल रहल छै लेकिन ठीके ने भाय छै तऽ सोचे कि अभी लगा के देखै छै ठीक भैल छै कि नहि भैल छै
ह्म
एगो आर सखी के कल लगावल छै तो ओ न लगे छै कलाकी लिखाइ छै कि कम्प्लीट भए गेल छै आ कम्प्लीट भैलेना खइ छै
हम भी कल लगा लै छै बस अथि बात तो होबै छै
ओ होबै छै
हू
हू
हमार घर में तो बड्डी छिपकली छै
हँ गर्मी मे तो सब घरदु वाल के ऐसे ही होवे छै सब सब घर मेच पिली भए गेल छै जने तने बड़ी छोट छोट बड़ बड़ सिपकिली भए गेल छै हमार घर मे तो कॉकरोच भए गेल छै छोट छोट छोट छोट बड़ी परेशानी भए गेल छै खाना पहिना मे आगे जाइ छै
हमार यहाँ हाभी तो बड्डी छिपकली छै कॉक्रोच छै चूहा छै हमार माई तो सब चूहा के उठा उठा के फेेक देवै छै नदी मे मे
हँ चुहा मरै के दवाइ दै छै
हमार मााय के तऽ डरे न लगै छै चूहा से
हाथे से पकैड़ लै
हँ
ह आर बारिश बारिश भै छै कि नहि छै
कल्ले त खूब बारिश होइ छै आज तऽ बड्डी कसके धूप उगल छै
हं त अद्रा नक्षत्र चढ़ गेय छै तो खीर पूरी बनल छै कि नहि छै
हमार यहाँ तोऽ ई सब न होेबे छै
अच्छा कैसे न भैय छै माइ के त पता होइ छै अद्रा नक्षत्र मे तो खीर पूरी बनै छै
हमार हमार यहाँ तो हमार माइ एकक दिन सब चीज बनाबै छै एक्के बार हमरा यहाँ कुछ नहि बनै छै
अच्छा ह नहि हमार यहाँ तो नै बनल छै अभी नहि बनाबे से छै बनै छै
मार यहाँ तो अभी ई सब चीज के तैयरी होबे छै शादीमे जायके
ओ बियाहमे त बड़ी रीति रिवाज होइ छै
हँ
आ तोहार माय बाबूजी सब कैसन छै
ह हं
हेलो
हँ हमर माइ बाबू तो सब नीमन छै सबके भोजन पानी कसे के टाइम भय गेल छै सब खाइ छै तय
भी सुत से बोले छै कि थोड़ा देरी मे खाइ छै
अभी भोजन पानी नहि भेल छै
अभी हमारे यहाँ तऽ न होए छै
ह्म आओर सब
हँ सभ तऽ सभ नीक छै
हं आर बताउ
हमर यहाँ त बार बार लैनियें कट जाबै छै की गर्मी छै
हूं इधर त लाइन के समस्या नहि छै हमार यहाँ त इन्वर्टर छै काम चलि जाइ छै
हां भी एहि बार बाबू नया लाबे छै पहिल वला इन्वर्टर खराब हो जाेवे छै
ब बिजलीके तऽ बहुते दिक्कत नहि छै
गर्मी में बड्डी काटे छै ठण्डा मे लेनिे नहि काटे छै
ह ओ ह आबत हमर इलाका के लाइन बिजली पुलस दिक्कत नहि छै
हमारे यहा त बड्डी लाइन काटे छै एक गर्मी में तऽ बहु जा देे
हमार इलका मे त ऐसन नई छै काह बग ह यहाँ पे है से बिजली उत्पादन भई छै काह कि यहा पे बहुत सारा डैम छै तऽ बिजली उत्पादन भइ जाइ छै तऽ बिजली की ओ ओतेक दिक्कत नय होवे छै आ कटे छै तऽ इन्वर्टर छै छै तो इन्वर्टर से काम चल जाइ छै
कल रात के भी खूब पानी पड़े छै
हा
ह
इधर भी बहुत बारिश भय छै कल आजो मौस हम बनेने छय
ठीक छय सखी बादमे करब हमके कुछ काम याद
ठीक है सखी ठीक
ठीक प्रणाम सखी
प्रणाम खुश रह